हलो
हाँ नमस्कार
नमस्कार कोना छी
हम ठीक छी अहाँ केना छी
हमहुँ ठीक छी बहुत दिनक बाद आरामसँ गप करबाक अवसर भेटल अछि
हँ आइ काल्हि सभ काजमे व्यस्त रहैत अछि अच्छा आइ कोन विषयपर गप करब
हम सोचैत छियै जे एहि पर्व त्यौहारक विषय पर गप करल जाय
बहुत नीक विषय चुनलु हमर देशमे एतेक रास पर्व त्यौहार मनाबल जाइत अछि जे बस बड़ी किछु ने किछु उत्सव चलैत रहैत अछि
बिल्कुल पर त्यौहार जीवनमे आनन्द उत्साह अपनापन त अबैत अछि
अहाँके सभसँ बेसी कोन परव बढ़िया छै
ई प्रश्न कटा कठन कठिन अछि प्रत्येक परव अपन विशेषता अछि तथापि हमरा छठि पर्व बहुत प्रिय अछि
छठिम विषयमे विस्तारसे कहू
छठि केवल एकटा पर्व रह बल्कि श्रद्धा अनुशासन आ सम सम्पन्न सम्पन्नक प्रति प्रतीक अछि एहि पर्वमे लोकसभ बहुत नियम पूर्वक व्रत करैत छथि
हँ हमहूँ देखैत छी जे व्रती लोकसभ बहुत निष्ठास तैयारी करैत छथि
छठिके तैयारी बहुत दिन पहिनेसँ आरम्भ भय जाइत अछि घरक साफ सफाइ होइत अछि घाटक व्यवस्था कयल जाइत अछि आ पूजाक सामग्री एकत्रित कयल जाइत अछि
हाँ पूरा परिवार यही कार्य मे सहभागी बनत अछि
बिल्कुल यही पर्व सबसे सुन्दर पक्ष ई अछि जे परिवारक सब सदस्य एक संगे मिली कई तैयारी करैत
अहाँ छठिक कोन भाग बातके समझ बेसी विशेष मानैत छी
साँझक अर्घ आ प्रातः कालीन अर्घ दुनू अत्यन्त सुन्दर लागैत अछि
उगैत सूर्य के अर्घ दैत समय दृश्य बहुत मनोहारी होइत अछि
हाँ चारुकात भक्ति सरधा अशान्तिके वातावरण रहय छै
हमरा होली सेहो बहुत प्रिय अछि
होलिक आपन अलग आनन्द अछि
हाँ होलीके समय सभलोग अपन भेदभाव भूला कऽ एक दोसरासँ भेटैत छथि
रंगक पर्व वास्तवमे मेलमिलापक पर्व अछि
एकदम सही
अहाँ बालकाल्यमे होली कोना मनबैत छलहुँ
हमस ब त' मित्र एकत्रित भए जाइत रही प्रातः कालसँ रंग खेलब आरम्भ भय जाइत छल
हमरो बालकाल्य होली बहुत मोन पड़ैत अछि
ओहि समयक उत्साह किछु अलग प्रकार छल
हँ आ घर घर विशेष भोजन बनाबल जाए छैइ
होलीक अवसरपर दही बड़ा मालपुआ पुआ आ अन्य पकवान बनैत छल
बिलकुल
दीपावलीक विषयमे अहाँक की विचार अछि
दीपावली प्रकाशक पर्व अछि यही लोकसभ अपन घरमे दीपस् दीप सब बेर सजबैत छथि
हँ दीपक प्रकाश बहुत मनमोहक लगैत अछि
हँ साँझक समय जखन घर-घर दीप जरैत अछि तखन पूरा वातावरण सुन्दर भय जाइत अछि
हमरा दीपावलीक साफ सफाइक परम्परा सेहो नीक लागैत अछि
हँ यही आन लोकसभ अपन घर व्यवस्थित करैत छथि
दीपावलीक समय परिवारक सभ सदस्य एकत्रित होइत छथि
बिलकुल बहुत लोक जे बाहर रहैत छथिन ओहो घर आबयके प्रयास करैत छथिन
ई बात पर्व त्यौहारक सबसँ पैघ विशेषता अछि
की
ई लोकके एक दोसराक निकट आनैत अछि
एकदम सही कहलहुं
अहाँ दुर्गा पूजामे सम्मिलित होइत छी
हँ अवश्य
दुर्गा पूजाक समयक वातावरण बहुत आकर्षक होइत अछि
पंडाल सजावट सांस्कृतिक कार्यक्रम आ लोकसभ उत्साह देखे बहुत नीक लगैत अछि
हँ विशेष कय साँझक समय बहुत भीड़ रहैत अछि
लोकसभ परिवारक संग घूमय जाइत छथि
एहि प्रकार पर्व समाजमे उत्साह संचार करैत अछि
बिलकुल केवल धार्मिक दृष्टि नहि सामजा सामजिक दृष्टि सेहो पर्व त' महत्वपूर्ण छथि
हमर विचारमे पर्व त्यौहार लोककेँ एकत्रित करबाक माध्यम छथि
हँ आ ओहि कारणमे समाजमे प्रेम आ स्वभाव बनल रहैत छथि
ई बात पूर्णत सत्य अछि
हँ पर तावा सामजक एकता प्रतीक होइत छथि
बिलकुल जखन कोनो पर्व अबैत अछि तखन पूरा वातावरणमे उत्साह देखल जाय सकैत अछि
हँ अहाँके मकर सक्रान्ति कोना लागैत अछि
बहुत नीक लगैत अछि ई पर्वक कोन बात विशेष लागैत अछि
मकर संक्रान्तिक समय शीत ऋतु रहैत अछि या घर घर तिल गुड़ या अन्य पारम्परिक खाद्य पदार्थ बनबल जाइत अछि
हां तिलकुट लाइ आ विभिन्न प्रकारक पीठा बहुत स्वादिष्ट लागैत अछि
बिलकुल यही अवसर पर परिवारक सभ सदस्य एक संगे बेसी के भोजन करैत छथिन
अहाँके रक्षाबन्धन पसन्द अछि
अवश्य बहुत पसन्द अछि
ई पर्व भाय बहिनक स्नेह प्रतीक मानल जाइत अछि
हँ यही दिन बहिन अपन भाय कल्याणक कामना करैत छथि
आ भाइ सदिखन बहिनक रक्षा करबाक संकल्प लेैत छथि
हँ ई परम्परा बहुत सुन्दर अछि
एकदम
अहाँके जन्माष्टमी कोना लागैत अछि
जन्माष्टमीक अवसरपर मन्दिरसभ बहुत सुन्दर ढंगसँ सजाओल जाइत अछि
हँ भगवान कृष्णक जीवनसँ जुड़ल कार्यक्रम सेहो आयोजित कयल जाइत अछि
बालक सब विशेष उत्साह एहि पर्व मे भाग लैत छथि
सही कहलहुं
ईदक समय सेहो लोकसभ एक दोसरा के शुभकामना दैत छथि
हँ हमर देशक विशेषता ई अछि कि विभिन्न धर्मक लोक एक दोसराके पर्वमे सम्मान पूर्वक सद्भागी बनैत छथि
ई सामाजिक सौहार्द प्रतीक अछि
बिलकुल
क्रिसमस समय सेहो लोकसभ उत्साह मनबैत छथि
हँ विद्यालय च य सार्वजनिक स्थानसभ सजाओल जाइत छथि
हमरा लगैत अछि जे पर्व त्यौहार केवल परम्परा मात्र नहि छथि ई लोककें प्रसन्न रहबाक अवसर प्रदान करैत छथि
ई बात सही अछि
बस भरिक व्यस्त जीवनमे जखन कोनो पर अबैत अछि तखन लोकसभकें विश्राम आ आनन्दक अवसर भेटैत अछि
हँ पारिवारिक संग समय बितबय लेल सेहो अवसर भेटैत अछि
आ आइ काल्हि जखन लोकसभ विभिन्न नगरमे रहैत छथि तखन पर्वक समय घर आबि कऽ सभस भेटत विशेष सुख प्रदान करैत अछि
एकदम सही
अहाँक बाल्यकालक कोनो विशेष पर्वक स्मृति अछि
बहुत रास स्मृति अछि
एकटा सुुनाउ
बाल्यकालमे दिवालीसँ किछु दिन पहिनेे घरक साफ सफाइ आरम्भ भय जाइत छै हमसभ भाय बहिन सेहो उत्साह सहायता करैत रही
ई तऽ बहुत सुन्दर बात अछि
हँ आ दीपावलीक राति जखन दीप जराओल जाय तखन बहुत आनन्द होइत छै
हम बाल्यकाल पर्व आनन्दक वास्तवमे अलग होइत अछि
हँ बिलकुल
अहाँक विचारमे पर्व त्यौहारक मुख्य सन्देश की अछि
हमर विचारमे प्रेम एकता सहयोग आ परस्पर सम्मान
बहुत सुन्दर उत्तर
जँ समाजमे ई गुणसभ बनल रहियै तऽ बहुत रास समस्या स्व स्वतः समाप्त भय जाय
एकदम सही क लियौ
एहि कारण पर्व त्यौहारक महत्व केवल धार्मिक नहि सामाजिक सेहो छै
हँ ई न पढ़ि कऽ अपन संस्कृति आ परम्परासँ जोड़ि कऽ रखैत अछि
हँ ई नव पीढ़ीके अपन संस्कृति आ परम्परासँ जोड़ि कय रखैत छी
आ पारिवारिक सम्बन्ध के सेहो मजबूत बनाबैत अछि
बिलकुल परिवारक सम्बंधक मजबूत बनबैत छी ततऽ तयार सब भी बहुत बढ़ियां लागैत छै
अच्छा आइ पर्व त्योहार विषयमे बहुत विस्तार चर्चा भेल
हँ बहुत विस्तार चर्चा भेल पर्व त्यौहार तऽ चर्चाके विषय ही बहुत सुन्दर छै
फेर कखनो आन विषय पर गप्प करब
ह हमरो बहुत आनन्द आयल फेर कखनो आन विषय पर चर्च करब
तावत धरी स्वस्थ रहू ओर प्रसन्न रहू
अवश्य अहाँ सेहो स्वस्थ रहू आ प्रसन्न रहूँ
ठीक अछि छै पुनः बात होयत
हँ अवश्य नमस्कार
नमस्कार